नमस्ते सखी
हेलो
हँ हँ आवाज न जाइ छै हेलो
हेलो हँ प्रणाम स
हँ आवाज नमस्ते बेचने प हँ
छे साखी तो हेलो अवाज नहि जा छै
आबै छै हमर जाइ छै
ओधर् से नहि आ छै हँ आावे छै
केना जाइ छै
हँ आावे छै
ठीक आओर बताह परिवार हालचाल छै
अवाज नहिय आ छै सखी
हेलो
हँ आावे छै
ओ वहाँके की हाल चाल छै सखी
इहाँ के तऽ सब ठीक हाल चाल छै सखी
ह
आब खाना के क प्रबन्ध बा
सभ ठीक खाना तऽ बन छै सखी अभी तू खाना बनाबै छै किना
न हमर म ई ब आ छै
जमा कह हेलो
हेलो हँ बोलू बोल
तऽ तू लोको खाना कखनी खा छै रातिके खाना
रात के खायल जाइ नओ बजे साढ़े नओ बजे बना खावे छै
ह
हेलो
हेलो तो घरके पढ़ाइ लिखाइ कइसन चलै छै
सब ठीक चलै छै
ध आ देे वेके पड़े ने अभी के समय मे बिना पढ़ले कोई काम न होवे छै
हँ
अर दी दी
कच आँय
बहीन बड़ बहीन की करै छै तो
बड़ बहिन हमर पढ़े छै सखी आऔ तोहार बहिन सब ठीक छै सखी
जैस कि
हेलो
हँ हमर उबहीन ठीक छै हेलो आवाज जाइ छै ओ हमर बहिन भी ठीके छै लेकिन ओकर गोतिया मे एगो छूतका लग जाइ छै तऽ जरी ओ ओहि मे व्यस्त हो जाइ छै
हँ अ
केतना धन धन छै
हँ
तऽ ओही चलते आज तऽ ओकरसँ न बात हो होबय चाहै छै आसे यि हमराके समय मिलै छै तऽ जलिए बतििया लेबै छियै अपन बहिीनसँ अपन बहिनके बुतरूसँ
ह तो हार बहन के बुध त सब कैसन छै
ठीके छै सखी ओकरा तऽ हम कले खिलौनाेरर बनाब जे बॉक्सवला खिलौना मजलवला
हेलो
हेलो
हँ
पजल बला खेलौना हम कीन देबे छियै अपन बहिीन बेटी एकटाके तऽ बड़ी खुश छै वही बनाबैमे व्यस्त छै बिल्डिंग बनाबैमे बड़ी बड़ी बदमाशी करै छै हमर बहीनके बुतरू
स्कुल जाबे छै बहिन के बुतरू
ओकर घरेके पास मे आगन बाड़ी छै लेकिन ओकर माय ई ओकर साथ जाइ छै तब उ बैठे छै ने तो गला फाड़े छै बड़ी कानै छै बड़ी बदमाश छै व मे मन लगे छै छै छओ महिना से ले के साठ साल के आदमी के भी सब के मोबाइले मे मन लगै छै
हाँ सचे
हँ ई न ज छै प्रना
चाची
मोबाइल के उपयोग करै छै से कते के आँखके रोशनी जाइ छै आँख खराब हो जाइ छै ईसभ हूँ समझमे आबेना छै बच्चा लोग खाली मोबाइल देखै के ऐं खोजैइ छै
हमार भी तो आँखे खराब होवै छै सखी
मोबाइलेके प्रयोग से
हाँ जरि मोबाइल आओर टीवीके चक्करमे सखी
तऽ ई तो तोहरा के सोचे के न सखी छोट बुतरू रहे तऽ समझाबे भी पड़े की ना करे ई सब काम आ तू इतना बड़ा होके भी तोरा के समझदारी ना रहे छै तऽ ई तो बहुते खराब बात छै ने सखी
ना सखी हमर आँख पहिले से ही खराब रहै छै सखी
ओ तऽ इलाज
घरमा ही बाबू हेलो हेलो
हाँ
तोहर माई बाबूजी तोहर इलाज कराबै छै कि ना आँख खराब होबै छै तऽ चश्मा उश्मा लगाबै छियै की नहि
हेलो
हेलो
तू चश्मा लगाबै छै कि ना लगाबै छै तोहर इलाकामे लगै छै कि नेटवर्कके प्रॉब्लम छै की हेलो हेलो हेलो हेलो हूँ
हेलो
हाँ सखी तोहर क्षेत्रमे लगै छै की नेटवर्कके प्रॉब्लम छै की आवाज आबै छै फेर रुकै छै हें हेलो हेलो
हेलो
आवाज नहि आबै अछि हँ
अब जाइ छै की नहि कहै छियै कि तोहर इलाकामे नेटवर्कके प्रॉब्लम छै की बार बार आवाज ना जाइ छै हूँ
नहि एने तऽ नै छै नटवर्कके प्रॉब्लम हाँ
ओ-ओ अब जाबै छै की ना
अब आवाज जाबै छै ओ तब तो ठीके छै कहै छियै कि हाँ तऽ कहै छियै कि तोहर बाबूजी तोहरके इलाज ना कराबै छै आँखिके चश्मा उश्मा लगाबै छै की ना
हाँ कराबे छै दवाइ ओ- ओकर बाद देवे छै चश्मा फिर लगाबै छै
हाँ रोजाना चश्मा लगाबै छैेलियै फेर तभे जरि हाँ मिल छै आरों पावर घटै छै जब हम उ-कॉलेज एडमिशन लेबै छियै न तऽ हमरो दूर के ना दिखै छै तऽ हमहूँ इलाज कराबै छियै डॉक्टरसे तऽ चश्मा मिलै छै तऽ च-डॉक्टर कहै छै कि लगातार चश्मा लगाबैय पड़ै छै तऽ तऽ लगातार चश्मा लगाबै के बाद तो हमराके तो चश्मा उतैर जाइ छै से
हमार तो अभी नहि उतरल छै सखी
जरि लगावल रहै छै लगातार जरि चश्मा लगावल रहै छै ई न सोचे छै की हमरा के लोग की कहै की ना चाहे स्वास्थ्यपे ध्यान दै पड़ै छै सखी
आ पढ़ाइ लिखाइमे मन लागै छै की नहि
हाँ लागे छै
ना लगै छै तऽ फिर लगाबै पड़ै छै समझले न सखी बिना पढ़ाई लि- खाइके कोइयो पूछे ने छै जब पढ़बै लिखबै तबे जरि अपनी पैर पे खड़ा होवै छै दू पैसाके आरके कमायके जरि साधन बनै छै ने सखी
हाँ
बड़न लोगन सब अच्छाके लिए ही सिखाबै छै बताबै छै लेकिन आजकलके बुतरू लोक के तो हें अच्छा बात बताबे के बाद मन बुरा लग जाइ छै
आओर बताउ सखी सब बढ़ियाँ छै
हाँ हाँ तऽ सब ठीक छै
उधरे कैसन मौसम छै गर्मी लगै छै
नहि ए-एने तो हावा चलै छै खूब साँझे से हवा चले छै
ओ यहाँ पे हमरो हमरो इलाकामे शामके मौसम बड़ी नीक लगै छै हमर घड़ा तो नदी के किनारे छै न सखी तऽ रातमे बड़ी मौसम यहाँ तऽ सुहावना हो जाइ छै बड़ी अच्छा लगै छै मौसम लेकिन रातमे छत मच्छर काटै छै से आखिर हम ई छतपे ना सुतै छियै
हमार घर भी नदी के पास ही छै सखी हवा चले छै खूब
ओ तब तऽ नीक लगै छै आओर सखी तोहर घरमे एगो बुतरूके आवाज आबै छै तऽ बुतरू भी छै का तोहर घरमे
ना अभी तो घर चल गेएल छै सखी
ओ-अ बुतरूसँ मन लगै छै तोहराके ने
ठीक छै सखी हम बादमे करबै
ठीक है, ठीक ठीक नमस्ते
ठीक, नमस्ते सखी।
ह्म